जय झूलेलाल।
हा वैशाली कृष्णाानी आ न।
जी, जी, जी।
हा, तव्हां किथां वेठा ॻाल्हायो? ओ, रतलाम। रतलाम में मुंजी फूफी रहंदी आ, तव्हां शायदि हुनखे तव्हां जे अगरि तव्हां आनंतपुर जे सत्संग में वेंदा हूंदा त तव्हां हुनन्हनि खे सुञाणींदा हूंदा।
अच्छा, मोदियाना करके आइन?
हा,
मोतियानी आहेन छा उहे?
न टहल्यानी आहिन, लीला टहल्यानी। हुननि जी नूअ आहे रिया टहल्यानी।
अच्छा,
न सुञाणंदा आहियो छा? म मां सम्झो हुते त ॾाढा सिंधी घटि आहिनि त पाण में वधीक करे सुञाणंदा आहिनि।
मां एक्चुली दरबार ओॾे न वेन्दी आयां। ठिकाणे में, टिकाणे में वेंदी आयां।
अच्छा, अच्छा तहां अच्छा, अच्छा।
असां गुरू खे पूजींदा आहियूं हा, गुरूअ खे
अच्छा,
बुधी न आयां।
हूं हूं, ऐं घणा ॿार थव, छा कंदा आहियो?
मां हाउस वाइफ आयां मुंजा ब छोकरा आहिन, वॾे बबूअ जी शादी हाणे थी आ चार मे न अॻु
अच्छा ऐं नंढो अञा पढ़ंदो या कम ॾिसंदो आ।
बिजनेस या हो बि तयार आ। शादीअ लाए।
हा, छा शइ जो बिज़नेस तव?
सई गाल आए। असांजो बिज़नेस आहे न शू शूज़ आ अच्छा अच्छा, कलकत्ते वा शूज जो मेन्स वियर आ, अच्छा शूज औ मेन
अच्छा-अच्छा।
अच्छा। ऐं ॿियो, हींअर छा कमु वेठा कयो तव्हां कुछ?
किचन में आयां, हले पियो थो कम त चालू आ।
अच्छा अच्छा त तां छा कलकते में कंहिंखे सुञाणो?
न, न। फस्ट टाइम ॻाल्हाइण थो कल कन्द मे न न न कलकत। त मे फस्ट टाइम तो ॻाल्हाइण थे।
त मां जयपुर जी।
अच्छा जयपुर त वने ती।
कलकते में पाण पण पणिजी आया आहियूं कलकते में त हाणे पण कलकत। ते में ई आहियूं हेॾन सालन खां। मुंहिंजो बि हिकु छोकिरो आहे वॾो ॿा टेवीह सालन। ॿयो आ अञा त नंढो आ मतलब घोट सां गॾु दुकान ते वेंदो आ।
अच्छा अच्छा।
हा।
हिकुई बबू त बस?
ॿ धीअर इन शादी थी वई आ हुनन जी।
अच्छा बस। ॿयो बढ़िया, न्याणियूं पेहेरियो थी वञन त सुठो।
हा हा न्याणियूं। पेहिरीं शादी थी वेंदी आ त फ्री थी वेंदा आहियूं। फ्री छा मगर। ठीक आ न सुठो आ। टाइम, टाइम ते शादी थी वञण सुठो रहंदो आ।
हा हा हा।
अजकल जो त देश में माहौल त ख़राब। हि लॻो पियो आ जिते ॾिस न्यूज़, टीवी मां त हिन लाए खोलणई पसंद न कंदी आयां टीवी में न्यूज़। हूं तेंखां ईअ सु। सुठो आ हिं एप सुठी मिली आ असां। देश में कोने कोने जे माण्हुन सां जुड़ी। ता सघूं सु-सुञाणे ता सघूं कि किथे किथे असांजा सिंधी फैलयल आहिन।
बिल्कुल बिल्कुल हाणे मां कलकते में मतलब कॾि टच।
हा। हा। हूयं त केर किथे सुञाणे ही न न केखें केर त सुञाणंदो। कन, त हिन बहाने जान पहचान थींदी माणुन सां ॻाल्हाए ॿोलाए।
हा।
थोड़ो मन बि हल्को कंदा आहिन घणेई माण्हू त पेंहिंजो मन बि हल्को कंदा आहिन जेंके अकेला इन कल्ह हिकड़ी आंटी सां ॻाल्हायो ॻाल्हाइण थियो त ऊ वेचारी। चए पई मां अकेली सॼो ॾींह छा पई कयां छा कयां ज़ाल मुॾस्। अकेला रेहंदायूं ॿार, खे फोरन में मोकले छॾियो। पढ़ण जे लाए त पो हुतेई सेटल ता थी वञन।
हा उ।
त उहे छा कन वेचारा अकेला माउ पी वेचारा अकेला छा कन?
सही ॻाल आ। हुनन जे लाए त बढ़िया एप।
आई नूवा वेल सेटल्ड। हा। हुनन जे लाए बढ़िया आहे माणुन सां ॻाल्हाए। ता सघन मिली जुली ता मतलब, हीअं करे ता सघन। पांजो हुनन जो टाइम पास थींदो सु।
टाइम पास थींदो सुठे सां।
न।
ईंयं बि बढ़िया ए, पांण जे लाए बि सही आहे माण्हूं, नए माण्हूं सां ॻाल्हाए अंजान सां।
नए माणुहू सां ॻाल्हाए हा। हा, हम्म। हा।
ईंअंई पांण ट्रेन में केंसां नए सां मिलंदा आहियूं त सुठो लॻंदो आ।
सुठो लॻंदो आ, हा जीअं मां हुते वियमि वई हुअस प्रयागराज में महाकुंभ में त हुते बि के ट्रिया सिंधी अमरापुर दरबार जे टेंंट में रहिया हुआसीं त केतिरन सिंधियुन सां मुलाक़ात थी, केतरा नया माण्हुन सां जुड़ूं ता त इंयें सत्संगुन में वञी करे या किथे बि असां नए माण्हुन सां जुड़ी ता सघूं।
हा जुड़ी ता सघूं बिल्कुलु। असां गुरू नानक देव, गुरू नानक।
हा अच्छा गुरू नानक खे, त हुते दरबार हुंदी? त तहां हुते वें
दरबार हा हा अमृत वेले जी बि दरबार आ हुते बि
अमृत वेले जी, हा हिते बि अमृत वेले जी दरबार गुरू रखियल आ। ऐं जॾहिं ई थींदो आहे गुरू नानक जो जन्म त प्रभात फेरी वग़ैरह सभु थींदी आ लंगर लॻंदो आ। ऐं जेतिरा बि गुरून उवनि ज़ा थींदा इनि न त उस अज जन्म ॾींहुं थींदो आ, कॾी वरसी थींदी आ त हमेशा कुछु न कुछु थींदो ई रहंदो आ गुरुद्वारे जो प्रोग्राम बि
गुरुद्वारे बिल्कुलु चाल
मतलब ही सुठो आ न सभिनी हंधि साॻोश आहे।
हा जुड़ियल बि मस्त सुठे सां आहियूं असां बि गुरूद्वारे ई जुड़ियल आहिंयूं शुरूअ खां, पर आनंदपुर दरॿार चईंदा उ न हा आनंदपुर दरॿार चईंदा इनि।
हा।
आनंदपुर दरॿार अंउं गुरुद्वारो ॿई गॾु आहिनि त मां इन लाए तहां खां पुछयो मांव।
हा हा आनंदपुर हा आनंदपुर हम्म हम्म त मुंजी जो पुफी आ, हुनजो त उते ॾाढो नालो आ। सभु माण्हूं सुञाणंदा हिनि ॾाढी ॿुढी आ एटी फाइव इयर्स जी आ।
अच्छा -अच्छा, हा टहिलियानी ता चओ न हा, आहिनि चङा हिनि पर हाणे मां थोरो घटि निकिरंदी आहियां घर खां मतिलबु गुरुद्वारे जे अलावा काॾे न वेंदी आहियां।
सुञांणन्दम
हा हा सुञां। खणींदा हुंदन, असांजो बि ईअंईं आ हिते- हिते
हा।
हिते असांखे चङा माण्हूं सुञाणनि असां हुनन्हनि खे घटि सुञाणींदा आहियूं।
हा हा घणेंई तीअं ई थींदो आ
असांखे बि हिते शहर में सभु सुञांणींदा हिनि सभिनिन सां अस पंहिंजे़ व्यापार सां सभु सुञाणन्दा हिनि। असांखे खुद पुछिणों पइंदो आ तहां केर तहां केर
हा त तांजा हुते बि घणेई माण्हू जुड़ियल हूंदा न हिन एप जे थ्रू त तां। तां ज़े माण्हुन सां ॻाल्हाईंदा हूंदा रतलाम जे में है न।
हा हा रत्ललाम पर मां अञा हाणे ई जुड़ी आयां तव्हांसां ट्र्यूं कोल आ।
अच्छा मुंहिंजो भी त अॼु पहिरियों ॾींह आहे कॉल जो।
अच्छा हा हो चवन था न कहिं हिक सबजेक्ट। उते केहड़े बि सब्जेक्ट ते ॻाल्हायो तव उहो वधीक सुठो। सबजेक्ट वरी किॾा।
त ट्राए त। न सब्जेक्ट त घणेई आहिन असांजे देश जो माहोल असांजी सिंधीयत। फ्रीडम खां पहिरीं ज़ो असांज़ो हु सभ आज़ादी खां पो जो। जो कष्ट ऐं असां आज़ादी ज़े पो जो असांज़ो जेको। थियो हो माण्हुनि ज़ा मतिलबु जॾिह हुते। हिते आया पार्टीशन खां पो त हिते हुनन खे के। केतरा कष्ट मतलब स संघर्ष करणा पया त तकलीफ़ूं। सभ छ‌इ सहिणियूं पयूं असां पंहिंजो। पंहिंजो सभ कुछ हुते छॾे आया ऐं वरी हिते जड़ सां। नंढे सां वरी शुरू कयऊूं ऐं पूरो फैलाए छॾियऊं ऐं अॼु सिंधी असांज़ा किथ। किथे किथे फैलियल आहिन सॼे ‌वर्ल्ड में जिते बि ॾिसो न तां।
सिंधियुन जो नालो आहे।
फैलियल आहिन नालो करे वरतो थऊं पर असांखे असांजे देश। में हिते जेके। पंहिंजो असांखे मिलण खपे हां न असांजो हिकड़ो राज्य जीअं। महाराष्ट्र आहे बंगाल आहे पंजाब आहे त तीअं सिंध बी त। हिक असांखे मिलण खपे आ न राष्ट्र। त ही जेके सिंधियुन हिकड़ी। हा त अपील करणी पवंदी।
हं हां।
हा त सभ हिन लाई त ही सभ एप्स। शयूं आहिन की सभ माण्हू मिली करे अपील। कन सॼे देश जा माण्हू पाण में सिंधी जि। जिते आहिन सभ जुड़न ऐं पो गॾ मिली करे अपील कन की असांखे असांजो। सिंध राज्य हिक ॾियो हेॾी ज़मीनूं आहिन चीन खणी वेठो। ठो वञे त असां सिंधियुन खे छो न मिले।
सही ॻाल्ह आ ज़रूरी आ न हिक मिलण त ज़रूरी आ। पाहिंजी असांजी ॾिसो प कुलदेवी असांजी। पाकिस्तान में आ। त उहा अचे पंहिंजे राज्य में उहा पंहिंजे राज्य में अचे कुलदेवी।
हा छोकी असां त हुते वञी नथा सघूं हा हिंगलाज माता असां त हुतां। मनाइत हुते। न, न डप। डप लॻन्दा न सभनीन खे।
हा हर माण्हू नथो वञे न पाकिस्तान ठीक आ जेके सक्षम आहिन जेके सा भई। वञन था त हली था वञन पर हर माण्हू औ इहा ई इंगलाज माता पंहिंजी इंडिया में। अची वञे पंहिंजो हिकु राज्य ठहे।
हा।
सिंध जे नाले सां त केॾो न सुठो थी वेंदो आ
हा असां पेंजे ब-ब-ब ब्यो बि वधीक असां सिंधी के करे ता सघूं सभ मिली जुली करे। पैंजा प्रोग्राम सिंधी जेके जेके कंदा हुआसीं सभ मिलाए हींअर नंढे लेवल ते थींदो आ, पो वॾे लेवल ते थींदो हिक पंहिंजो राज्य मिली वेंदो त हुन राज्य में जीअं बंगाल में दुर्गा पूजा थींदी आ।
हा
महाराष्ट्र में बि थींदो, आ केरल में बि थींदो आ हुन साइड में हा अलॻ अलॻ जीअं हुनन जा न्यू ईयर अलॻ अलॻ तरीके सां मनहायजा वेंदा आहिन तीअं सिंधियुन जो चेटी चंड बि हिकड़ो नेशनल हू थी वेंदो मल्हायो वेंदोसि सभिनी गॾ मिली करे सुठे सां असांजो त मेन त्योहार हिकङो चे टीचंड ही आ न्यू ईयर ॿियो त कुछ आहे कान ॿियो त कुछ आहे कान त उह त असां मिली करे मन्हाए था सघूं न पर्व आ हिकिड़ो असांजे लाइ त उहो ई पर्व आ।
उई सभ सिंधी मिली करे पिल हिक साथ जनगणना में सभ सिंधी अग्यां अचन त केॾो न सुठो थी वञे।
हा छोकी आहिन त सिंधी ॾाढा सभनी हंध। हा हाणे त अचणो पवंदो हाणे त अचणो पवंदो न हाणे सभिनीन खे अचणो पवंदो।
हा
जॾी सभ असां अॻते जनगणना में ईदास तडी त असांजे
हा
अॻ ताईं असांजा बि सिंधी एतरा हुआ आहिन।
हा हा आहिन ऐं सभनिन खे असांखे जोड़णो खपे सिंधी हा
उहे बि सही थी वेंदा
हा
ॿार ॿाहिर जॉब था करनबछुटिय मिलन का न थियूं त नंढी सत वॾी सत छा सम्झनि था
हा उहई हुनन खे हा
भई इहे पाँजो राज्य ठंदो बि पाँजा नंढा-नंढा त्योहार बि मल्हाइजंदा त।
करे माययूं गॾ जुड़ी करे शाम जो पूजन वूजन कंदी हुयूं जीअं तीअं हिते बि ज जॾहिं सभ मिली करे पूजा कंदा तॾहिं ॿार ॾिसंदा तॾहिं त सिखंदा उहे।
सिखदां बिलकुल न त
नंढी सतह ते छा थींदो आ, वॾी सत ते छा थींदो आ? ऐं घोगड़ो ईंदो आ घोगड़े ते छा कंदो क कीअं पूजा कबी आ सभ सिखंदा ॿार हा
हा त सही आहे
त हिते हा हा अहिड़ा एप रुॻो एप में असां गाल्हियूं करण सां